की हाल की हाल चाल छै सखी
ठीक छै बहिन बोलै
आओर बताउ भोजन पानी बनगईल अहाँके
हँ बैन गेलै
चलू ई तो बड नीक काज भेल कहे ले अहा के काज एकदम निपट गेल छै तबे हम फोन कैलै छीयेयै अहा के
तहरर बैनि गेलौ
हँ हमे भी न न न हमे भी बना ले छियै बाल बुतरू के सुबह छ बजे इ इकूल जाय के पड़ै छै तो सर सवेरे जेना बना के देब अहाँ तो फिर बाल बुतरू के नींद केना पूरा होयइत सर सवेर अपना तऽ खा उ के सुत जाइ छै बाल बुतरू
अचछा
ए सखी सुनू ने हमे अहाँके कॉल केने छियै कि हँ कि हमरा आरके न अहाँ जे अहाँके हाथ के हमे सब्जी खेले रहौ बेसन के सब्जी जे गट्टा के सब्जी कहै छियै ओ सब्जी जी ओकर नीक ईत यत हँ ओकर जे स्वाद छलै न सखि हमर जीव से अभी तक नै उतरै छै बड्ड नीक लागल हमरा आरके
हँ अच्छा लगे छै सब्जी चावल भी खाय मे अच्छा लगे छै
आ रोटियो सङ्ग नीक लगैत छै
अच्छे लगै छै हँ
हँ तऽ हमरा हमर जे मालिक छथिन न हुनकर फरमाइश छै कि जे अहाँके कि जे सब्जी हमरा आरके खिलैले छलहुं से सब्जी अहाँ बनाउ तऽ हम कहलियै कि ठीक छै। हँ, हमे पू पूछ लेबे छियै आ पूछि के काल्हि भिनसरे नहि होय तऽ बना देब। तऽ हमरा आओरके अहाँ बताउ, सखी, तऽ हमहुँ भिनसर। भिनसरे बना कऽ आ मालिकके खुआय।
अच्छा-अच्छा, बताबै हँ, बताबै ने, किछु बता दै छियै।
हँ।
पहिने बेसन लेबो, बेसन लऽ कऽ बाद। चाल देतऽ, अच्छा सँ चाल। बाद ओकरामे आदी लहसुन। गोलकी, जीरा सभ पीसल रहतै। पेस्ट बना कऽ, जेना पीस लेबै सिलबट्टापर, जेकरा आजकल तऽ मिक्सीएपर लोक पीस ले छै।
लेकिन सिलबट्टाके स्वाद बड्ड नीक अबैत छै, सखी।
अच्छा लगै छै, आब तऽ सभ मिक्सीए चलबैत छै, सिलबट्टावालला सभ। करै तऽ अच्छा लगत। तऽ ओहिमे पीसि लेतऽ, चलला के बाद ओकरा काटब। तीन चम्मचके ओकर बाद कनि उमेर पेस्ट डालि देतऽ सभके। आदी, लहसुन, गोलकी, जीरा कऽ। आ तनी से ने हल्का मिरचाई दे, जितना लोक तीखा पसन्द करै छै। तनी मिरचाइ। कनि नीमक स्वाद अनुसार, कनि सरसोंके तेल डाल देतै। तनि अजवाइन हाथपर रगड़ि कऽ हल्का सा। दू चुटकी डालि देतै, सभ दऽ कऽ तब। तनि हल्का हल्का पानि दऽ कऽ सानतै।
हूँ
आ शामे हल्का हल्का पानि दऽ कऽ गिला कऽ आटा टाइपके। आ ओकर बाद ओकरा गोली बनाय देतै, लम्बे ह केला जैसन। लम्बे गोलीनुमा बना देय छै, हल्का हाथमे तेल लगाय लगाय कऽ।
अच्छा।
सानलाके बाद बढ़िया सँ मिक्स करि कऽ, ओकर बाद। बनाय-बनाय दूगो-तीनगो जे होतै। बना कऽ छै, ओकरा लम्बे लम्बे कऽ कऽ भरि दै छै। तऽ कड़ाहीमे एगो पानि लेते।
हँ।
साफ सफाइ पानी चूड़ू गिलके हिसाबसँ पानि डाल। पानि, तब ओ वाला गोलका बेसन।
हँ।
दऽ दैतै कढ़ीमे। टाइम दऽ देतऽ, तब डालतै पसे ने। ओकर बादथ सी आ हर एक चुटकी, जेना एक चुटकी। सोडा हमे दै छियै। चुटकीमे दऽ, अच्छा भऽ छै हँ। ओ हँ, बढ़ियाँ। थोड़ी हँ, हल्का होइ छै, इहेसँ दऽ दै छै, साने घड़ी। दै छियै, ओकर बाद ओकरा खौल जेतै तऽ ओकरामे डालि देतै, बढ़ियाँ सँ सीझि जेतै, तनि देर दस मिनट, पाँच मिनट। पता चलि जाइ छै ने।
अच्छा, पानि हँ हँ, पानि के खूब नीक सँ खौला दे पहिने। आओर बाद फिर ओकराआरमे डालब
ओकरा मे धीरे धीरे डालि देते ओकर बाद तनी दस पाँंच मिनट तक सी झते रहतै खौलतै तऽ ओ अपने पता चलि जाइ है किस चीज ले मोटा थोड़ा हो जतै आकार से ज्यादे बड़ा हो जेतै मोटा हो जतै आओर पाँच मिन दस बाद ओकर बाद धीरे से आराम छोलनी चक्कू छोलनीये से निकलतै अच्छा से अच्छा सोनी थारी लगाके निकालि निकाल कऽ धरि लै छियै फिर पंखामे अपना ले एलू ठण्ढलक अपना
हँ
तातक ओ ठंडा होले आ तात तक दूगो प्याज उआज जैसन अपन झोर रखैके मन होल दूगो प्याज लहसुन ओकरा में फेर गोलखी जीरा के पेस्ट बचल छै ते ठीक छै नहि तऽ ओकरेमे तनि सभ पीस लै छियै हमेर आ दूगो टमाटर काटि लेलहुँ इएहे सब करि लेलहुँ मसाला यारी झोर लगेते तऽ ओकर बाद ओ तब तक एने ठण्डा हो गेलै फिर एगो धागा य चाकू क मदद से हम काटि लै छियै गोले गोले काट लेलहुँ ओकर बाद गरम तेल केलहुँ सरसो के तेल कराही मे दैके गरम करि कऽ आ ओ छानलहुँ अच्छासँ छानि छानि कऽ लाल लाल करि कऽ निकालि लै छियै दू घानी तीन घानी होल अपना निकालि लेलहुँ छानिकऽ
हँ हँ
ओकर बाद फेर ओ मसाला प्याज उ्याज जे पीसके रखले छियै फिर कढ़ाही मे तेल गरम होते फेर तेल तेजपत्ता जीरा फोरन जे होइ छै सब देय के ओकरा छौंके दे देतेै ओकर बाद जे पियजबा पीसल है ओ डालि दै छियै फोरन मे अथिया तेलबा मे फिर ओकरा फ्राइ करते हल्का फ्राइ प्याज काट के कच्चापन न रहे के चाही प्याज भुजए के चाही बढ़िया से प्याज में आब ओकरेमे तनि देतै धनिया तनि मिरचा तनि हल्दी आ दूगो टमाटर बढ़िया बढ़िया कनि काटि लेतै मेहीं से जब पियाज भुँजााय जाइ छै तऽ दूगो टमाटर काट के डालि दै छियै ओकरे मे फेर निमक उमक अपन देल स्वदानुसार निमक दच छैै अपन फिर मटर तरीके छै भूजते भूजतै अच्छा से भोल ला छै फिर पानि देलहुँं स अपना हिसाब से जितना है उतना हिसाब सँ काहेकि ओ टानतै पनिआँ फिर ओकरामे पानि दे दै छियै खौल गेल पानी तब फेर मसी छोड़ै हे हए बेसनव वाला बोलक अच्छा नलका ओकरे मे आ फेर दस मिनट पांच मिनट ढकि देलहुं खौल रहलै ढकि देलहुं ओकर बाद फर देख लेलहुँ बढ़ियां से कि हँ तनि मनी अथि तेल पानि पी क अथि फै जाइहै सब्जिया हँ तब हँ तब ओकरा की केलहु ओकरा बाद थोड़ा सा गरम मसाला दे देलु गरम मसाला जरूर ई होेवै छै आहाँ तब ने टेस्ट एयतै जादा
हँ
नी गरम मसाला दे दैयै फिर झाँप दैैलियै तनि पाँच दू म फेर तर मुह चलाय देलहु तनी मन होल तऽ कस्तूरी मेथी आबै है पॉकिट म क लबे छै ओहो हाथ हाथ पर तनी क्रैस करके हँ हँ तनी सुन दे दे छिय उतर बन्दो कर के दे देे तैयो बात नहि छै चाय मेथी देख झापि देलहुं ओकर बाद सर्दी मे आउ अच्छा टेस्ट आबी जाई छै डल तऽ पैस दइ छै हँ अच्छा लगै छै कस्तूरी मेथी जैदा
हँ जेना धनिया पत्ता छै तऽ धनिया पत्ता दे दो
हँ कस्तूरी वैसे कस्तूरी मेथी दे दै छीयै अपना झ ह ह सू मैथिलथिल बहुत अच्छा लगै छै अभी धन प्त सब दिन धनियाकके पत्ता बिक्रबे कर द छै ल स्वाद नहि रहै छै साद सीजन घड़ी रहै छै
हँ एक तऽ महंगो भेटाइ छै सखी ई घड़ी ई हँ आ ई मौसम मे छै ने तनिक महंगो हो जाइ छै छै आ स्वादो बेस्वाद लगै छै धनिया पत्ता के
नहि रहै छै
हँ हमरा आरके भी नीक नहि लगै छै ई घड़ीवाला धनिया पत्ताके चटनी उटनी
नय कायम पर अच्छा लगैय छै नल ओण च वि
हमे भी अपना भन भनसाघर मे त क हमर हमर भनसाघरमे अभी वही कस्तूरये मेथी जादे पायब अहाँ जल्दी धनिया पत्ता हमे नहि अभी किनै छियै ठण्डारमे हँ हमे अभी कस्तूरी मेथी डालै छियै सब्जी आर मे
रखले तऽ दसो रुपैआ के पाकिट आबै छै
हँ हँ आब तऽ सस्तो मिलै छै ओ
पहिले दै रहै चालीस रुपआ पैंतालिस रुपआ मे आब दसे रुप क पॉकिट द दै छै तब मंगले हमहुं रहे छी तू सब्जी मे दैे दय छियै हम हँं ढेर दिन चल सुखल चीज ठीक रहै ओैसे धनिया प्त टेस्ट लगै सुूखल रख है तऽ अच्छा बिकै है लेकिन नहि रखै छैलखिन क छियै सभदिन अच्छा लगै छै
ह ओकरो उपाय होइ
हँ अच्छे रहते सब दिन सुखल्का मिलते ठीक रहतै
तब की
कैस सब्जी बैन खास सब्जी अपना आर की हय आसान मे पेहनत तऽ लगै लेकिन सब्जी अच्छा लगै छै खायमे
हँ ई तो अहाँ नीक कहनोहु सही कहलौ जेना ओकरा आर के बासमती चाउर के जे भात हो जाइ छै और तनिक एक चम्मच ओकरा पे घी रख देब आह हा हा आओर स्वाद नीक आबै छै
हँ
आ ई सब्जी तऽ एऐसन छै ने कि भातोमे नीक लागत
ह रोटियोमे निकै ह नीक लगैत छै अच्छा लगैत छै हँ
आ जे अहाँके घर कोइ कर कुटुमब आयल आ मीट मछली न खाइ छै तऽ ओहके बना दे ओ देखू मीट ओकरा आगे फेल छै बेसन सब्जी बाला के आगे आओर घरमे सभ नीक छथिन ने अहाँके
ठीके छै हँ सब
च त ठीक छै कब कभी आउ हमरा आरके से भेंट करे हमरा आर घर भी आउ कभी
हँ कभी हँ उधर सक
न तऽ सुनू ने जे अब कि हमरा भाय के जब बियाह होइत ने तो हमर माई अहाँके निमंत्रण देत ने तो अहाँ जरूर से आय पर परिवार संगे बाल बच्चा संगे ठीक छै सखी
हँ हँ ठीक छै
मे इन्तजार करब अहाँ
ठीक छै अच्छा बौआ आरके शादी अभी लगलै हन कि नहि
अभी कहीं नहि लगलो छै लेकिन कहुं जे अगर लागै लागत और शादी बियाह के दिन धराय जाइत नहि तऽ अहाँके तऽ निमंत्रण जाय जेबे करत तो अहाँ जरूर से आयब
ठीक छै ठीक छै जरूर एबै अच्छा ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै